और बताबै छी अहाँ के की हाल चाल छै
यहाँ के समाचार सब नीक छै अहाँ के बतैये न
हँ हमरो समाचार सब नीक छै आओर बताबै छी ने अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै अहाँके बतबेहि न अहाँके खाना उना भऽ गेल
हँ हमरो खाना भऽ गेल छै
ह ब हम खेलिय छियें चिकेन खैली या चावल खली सलाद खैली या
ओ अच्छा चिकेन के बनाबे छै अहाँ के मुर्गा के मी बनाबै छै कि अहाँ के माता जी बनाबै छै
मात जी बनाबै छै
अहाँ के ओन्ने हाला होइ छै
हँ हालत तऽ होइ छै अब नहि होइ छै बोलै छी ने
अ अहाँ के खाना बनाबा आ जाय छै अहाँ के अपने से
हँ हँ बना दै छी
चलिये ओर बताबै छी ने अहाँ के ओर के मौसम कैसन छै ह
मौसम सब नीक छै बसना तीन सारी
हँ बोलिये ने अहाँ के हाला होइ छै
सुनाइ छिये यो
हँ सुनाई छै लेकिन हाला होइ छै ऑने अहाँ के ऑनि
हँ अब हाला न हो छी
अहाँ के कहे छियै कि अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छैय
पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक से चलै छै
ओर बताबै छी न आहा के खाना में मांसाहारी खाना में सबसे नीक खाना कोन लागे छै
सभसे नीक लगैत छै शकाहारी मे
मंसाहारी मे
मंसाहारी में लागै छै चिकेन बिरियानी मटन बिरियानी पनीर इहे सब नीक लागै छै अण्डा बिरियान
अहाँके एक बात बताऊ
हँ
अहाँ अहाँ के जब बतिया लगे छी तब हाला हुए लगै छी
अरे हाला न होइ छै अहाँ के कान बजे छी इधर हाला न होइ छै हेलो
बोलिये अहाँके बोलिये
कहै छियै ई हाला उला न होइ छियै इधर
चलू कोइ बात नइ और बताबै छी अहाँ के पेड़ पौधा लगले छी अपना फुलवारी मे
हँ लगले छीयै
अहाँके कथि कथी के पेड़ पौधा लगेले छी
आम के लीची के लगेले छियै ओर कटहर लगेले छीयै ओ अमरूद लगेले छियै केला के पेल लगेले छियै दूध के लगेले छियै और गागल के लगेले छी बेल का लगेले छी यही और नीम के लगेले छीयै
हँ नीम के पौधा नीम के पौधा तऽ हमहुँ लगेले छीयै नीम के पौधा काफी नीक होइ छै रोज नीम के दतबन से मुँह भी धो ले छियै फेर ओकर पाता भी चबा के पानि पी के खून साफ करै छै कीटाणु मारै छै बहुत फायदा छै नीम के पाता के हमहु पेड़ पौधा लगेले छीयै नीम के ओर बाजू ना अहाँके अ सब आम मे सबसे कोन आम नीक लगै छै सबसे नीक
सबसे नीक लागै छै मालदेव जालदा किशनभोग बीजू इहसभ नीक लागैत छी
ओ
पहि आ तऽ ठीक हँ रोपले छीये भिंडी रोपले छीयें घिउरा रोपले छी लौकि रोपले छी झिंगनी रोपले छी करैला रोप रोप्ले छियै लौका भी लौका के बुझार लगल छियै
ओ अहाँके तऽ बड़ा साग सब्जी डोबले छी ओर बताबै ने अहाँ के खेती बाड़ी करे आ जाइ छै
हँ आ जाइ छै
अहाँके धान
एनेरे के काट हा रोप लै छियै
ओर बताबै अछी ने अहाँके अ मतलब अहाँ के औरि के मौसम कैसन छै बारिश भेल छै कि न ओ
हँ भेल छी काले तो बारिश भेल छी बहुत बीजोर बारिश भेल छै
हँ हमरो अर बड़ा बड़ा मतलब बारिश भेल छै एना उ बड़ा आंधी तेज बह रहल छै बहुत मोटा बारिश भेल रहल छै आओर बताब छी ने अहाँके कोन से कक्षा में पढ़ै छी
हम पढ़ै छियै बारहवीं कक्षा मे अहाँ ने कीछु सेक्शन मे पढ़ै छीय
हम हमहु पढ़ै छीयै बारहवी कक्षा मे अहाँ के विष विषय मे कोन कोन से विषय लेे छी
विषय मे लैल छियै हिन्दी इंग्लिश गणित ओर लेले छै ई रसायन शास्त्र भोतिकि ई जीव विज्ञान ई सब लेलेे छी
ओ हमहुँ तऽ इहे लेे छीयै हिन्दी इंगलिश आ साइंस शास्त्र भौतिकी आर बायोलॉजी यहे सब लेलेे छी ओर बताबै छी ने अहाँके पढ़ा दिन मे कितना घंटा पढ़ै छी आ रात मे कितना घंटा पढ़ै छी
गोदी मे उठा लेल हम तऽ दिन मे पढेत छी दस घण्टा राइत मे पढेत छी बारह घण्टा
वाह अहाँके तऽ बहुत पढ़ाई करे छी अहाँके तऽ नीचे निच बच्चे से टॉफ होइ छै एहि साल
ह तब तऽ इ साल करै छी
ओर बताबै छी ने अपन बाल बच्चा के हाल खबर सुनाबै छी
बाल बच्चा के समाचार क्या बतैए हम
हँ
अहाँके सब मामा मामा कहै छियै
मामा कैसे कहते पापा ने कहै छै होते
हँ पपेक कहै छी हिऐ सब सुतल छ सब यहाँ सुीतल छीय अब खा उ के सब को पीट पाट के ता देल छी
ह हम अबै ने तऽ अहाँके बाल बच्चा हमरा के देख के कहतै मेरे दो दो पापा अछि
अहाँके गुल खाइ छियै
न हम न खाय छी अब छोड़ देेले छी
अभी तऽ अहाँके खाय छियै
न अहाँके झूठ बोले छी
अहाँके झूठ बोलै छी
ओर बताउ ने अहाँके घर परिवार मे सबलोग नीक छथिन ने
हँ सब कोइ नीक छथिन
ओर बताउ अहाँके मोबाइल के का हाल छै अहाँके के मोबाइल नीक से चलैत छै
हँ मोबाइल सब नीकसँ चलै छी
अहां के ओरी के पर्यावरण के वातावरण कैसन छै
इधर तऽ पर्यावरण के वातावरण सब नीक छै
ओर बताबै छी ने अहाँके कहीं यात्रा पे घूमे उमे के मन करैत छै कि न
ह हँ मन तऽ करै छी सोचै छी घूमने जाइ छी नेपाल
हूं
नेपाल काफी नीक जगह छै पहाड़ी इलाका छै ने
हँ सही कहै छी
अहाँके तऽ ओहिस सपने मे घूम लै छथि
उं हू
अहाँके गेम खेल खेलैत छी फ्री फायर
हँ नहि खेले छी आब नहि खेलैत छी
अ
ह
खेलतो छीयै अब नहियो खेलै छी
अब न खेलैत छी पहले खेलैत छी
ओर बताबै छी अहाँके माता पिता लोक कहा ख लथिन
हँ काल चन आ बतै छी अहाँके खाना अहाँके खाना पीना बना अबै छै
हँ हमरा खाना पीना मे बहुत चीज बनाय आबै छै जैस कि उ दाल बना लै छी भात बना लै छी फेर सब्जी मे बना लै छी आलू के मटर पनीर के सब्जी आलू गोभी के सब्जी आलू परवल के सब्जी फेर भुजिया आलू के फेर अ करैला के भुजिया घिउरा के भुजिया आ आ लौकी के सब्जी य भुजिया दुोनू बना ले छियै फेर मीट में बना ले छीय मुर्गा के बिरयानी खसी के बिरयानी मछली अंडा कढ़ी अ मुर्गा के मीटो बना ले छी साधारण तरीका से खस्सी के साधारण तरीका से मीट बना ले छी फेर अंडा साधारण तरीका से बना दै छैै इडली साम्बर बना लै छी
चलि यहां के तऽ बहुत नीक नीक खाना बनाबे छी यै
हूं
हेलो
अहाँके अहाँके र ई रौदा बहुत उगे छै तऽ अहाँके अपना माता पिता लोग के रौदा मे ना निकल देबै आ अपनो ख्याल रख पबाई ग्लूकोज पिबाई फेर माता पिता लोक के भी पिबे या नीं्बू पानी जरूर पिबे चलिये अहाँ से बात के बारा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करब नमस्कार धन्यवाद
हुं धन्यवाद